हेलो
हँ कहू की हाल
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ की हाल छै
ठीक छै अहाँके
हमरो ठीक छै की करैत छ
किछ नई नश्ता पानी भलाई
हँ हँ भऽ गेलै तोहर भेलौ
आर सब बताउ हँ भेल
हमरो तऽ ठीके छै जिंन्दगी जी रहल छी
जी रहल छी की करू जीबऽ पड़त
की करू जीबा पड़त किछु क तऽ नहि सकैत छी
नई नई सोचै छियै जे एते बूढ़ बूढ़ लोक सब के ई हाल छै अपना सब जे ओ उम्र मे जे बाई ऐना अपना सब नई जीबे ओते हम तऽ नई जीबो अतेक बाहर के चीज खााय छीय ओ बाप रे
आहाँ कि‌ कियौ नई जीतै
पता नई यार लाइफ पर शॉर्ट छी तै टाइम केना प बीत जाइ छै पतो नहि चलै छैयै
अथि होई छै पहिलका लोको कतेक छलखिन हे ततेक तते दिन तक ओते दिन तक केओ नई रहि सकैए एखन करामे एकोटा बच्चा नई
एको टा नै सब केमिकले वाला चीज खाय छै एना खाय छै तऽ की बता तबीयो
छी ने हमार बुझा नानी तऽ छलखिन हँ कमसँ कम एक स आएकिस सालके और सभ ठीक छै अहाँ ठीक छी
हम तऽ ठीक छी तू बता तोहर बर्थडे काहीया होई छऔ
हमर बर्थडे होइ छै उन्नैस जुलाइके
अच्छा सोनी सबसँ बात होइ छौ कि नई जा सोरी सोरी नई आकर चानी चनी स
हँ होएै
हम सब क्लासमेट छलियै या
अच्छा होइ छै ओहो छलखिन अपने काजमे बिजी छथिन
अपने काज मे बीजी रहे छै ह गाई बहिन ओकर बौआ कते मोटेल छलै गाय
आ पीसा जका छै ने
हँ क्यूट कते छै बच्चा के खेलाबा मे बड मोन लगतौ
लेकिन ककरो पास रहबे नई करैत छै कानहे लगैत छै
हँ हँ काना लोगे छैई
ओकरा अकेले नीक लगैत छै बच्चाके
आ
ओ अकेले वाला बच्चा छै
ओतऽ तऽ कोई खेलाबहो वला नहि ने हेतै
हँ केओ नहि छथिन ने
ह आओर की खेनाइ बनलौय?
अखनि की भोरमे? दिनमें बनल छलियै भात दालि सब्जी भुजिया चटनी।
अच्छा अच्छा हँ मिथिला हाट चल ने घुम कऽ आबै छि तऽ मिथिलाञ्चल के सब चीज छीयै।
गेल छलव हे।
हेलो हँ मिथिला हाट चल ना।
चलू अहाँ नहि गेल छी?
हम गेल छियै एक बेेर जीजाजी सब साथे।
हमहू गेल छलहु हे।
तूहु गेल छलही ककरा संगे?
बहुत निक छैय पापा मम्मी हम। फेर मौसी सब सब किछु छैय पहिलका टाइम के।
अपना सब ले नहि छैय ओ छैय बाहर के लोक लय अपन सब के तऽ सब चीज ओहे घरमे ओहे सिलौट लोरी। हँ मड़ुआ रोटी छोटकी माछ ई सब तऽ पते छैय। हू हूँ बाहर के लोक ले छैय।
अपना सब त शुद्ध मैथिल छी। अहू अहू जे बाहरसँ एतय विदेशसँ बिहार घूमय लेल
हँ
ओ सभ सभटा देख सकैया सब अपन सभके कल्चर।
कहलू आ मिथिला पेन्टिंग करै छी आब।
क हँ करै छी शालू।
हँ मिथिला पेन्टिंग करैत छी।
सालू? अच्छा नीक बात छैय अयबाक चाही कनिक मनिक। हँ अबैया।
करै केला नहि चाही किछु किछु।
केने छियै बस घरमे लगबऽ लेल नॉर्मली। बनाकऽ रखैत छि आओर बाहर की कऽ सकैत छी एखन।
बाहर के एखन नहि।
हँ
ओ फोटो भेजिहे हमरा।
ठीक छैय।
गोलुआ एडमिशन लेते कॉलेज मे मधुबनीमे।
हँ
सालू एडमिशन लेतय
किए?
शालू
ओकर कतऽ छलै एडमिशन भेल से?
आ
ओकर एडमिशन कतय छलै भेल अखन
अखन ट्वेल्थ मे महिला कॉलेज जयनगर
अच्छा
हेलो हाँ हाँ ठीक छै तू बता आबै छी आबै छी तू बता
ठीक छी मधुबनी मे लेके अंदर हँ ठीक छि
अच्छा अच्छा की करै छलेहै मजा अबै छी आर सब आदमी कम स कम जुड़ल त कनी
हँ हँ से तऽ नीक बात छै
हू
से तऽ नीक भेलैया जुड़ल तऽ छी
हूँ हमरा पताए नहि चलै छलए तू छै एकबार रेंडमली केलियै तो पता चल तू छियै
अच्छा आर सब कहूं
आर सब तऽ ठीक छि
हमरो रहथिन दीदी फोन केयने तखन पता चलल हमरा हमरो दीदी कहलेथ निशा दीदी
अच्छा
कयैकी स्कुल जाइछिलियै हँ
ओर बता अच्छा तऽ दाइ की करै छै हू
बैसलीथिनाखन आँगनमे की करथिन घुमै छथिन
अच्छा अच्छा तोरा तऽ बड नीक लगैत हेतो बड लोक छौ ना
हँ से तऽ छै इहो से ज्यादा मजा अबै छै सन्तोषी पूजा मे
हँ संतोषि
लेकिन आब पहिल जँका मजा नहि आबैत छै पहिल तऽ बहुत ज्यादा लोक रहैत छलखिन हँ तऽ
कर लोगे छै लेकिन काली पूजा में ओते मेला नहि लगे छै तोरा सब दिस बड मेला लग
हँ उम्हर लागऽ नहि ने दै छथिन
उम्हर कनि छोटो जाति बेसी छिय
इमहर
हँ
हुनके सबके चलबे करै छै सब
नीके छै ने जाइत त थोड़े कोनो मैटर कर छै जता प्यार छै ओते सभ चीज
हूँ ठीके छै
हँ सालूसँ बात होइ छौ
नहि होइए
अच्छा अच्छा तर बहिन की करै छौ
किछ नहि करैत छै पढ़ाई करैत हेतै एखन
अच्छा कते क्लास मे छिय
चंचल
हँ
चंचल एट मे छै सायद हँ एहि बेेर नाइन्थमे जेतै
अच्छा अच्छा अच्छा
की अच्छा अच्छा अच्छा छा
तू कहै छी तऽ हम तोहर बात सुनि रहल छियौ की सब कहै छी नाइन्थमे चलि गेलौ चंचल एतेटाके देखने रहियौ हमसभ गै एतबेटाके छलैये कहियो भोज करही आबै छियौ हमसभ खे लेल हम सालू सब
हँ आउ न
हँ हँ जरूर
छिकाइल
बाह वाह एते जल्दी तू भोज के तैयारी कऽ लेबही एबौ एबौ खेब की खेब किछु नहि खेब तु टेंशन नै ले निशिया के आबऽ दहि
हँ हुनका तऽ अखन टाइम छै नऽ आबऽमे
एतौ नहि एतौ पता नहि अरिकंच के सब्जी खाय छे कि नहि
अबी हँ खाइ छी अहाँ खाइ छी
हँ हमर दाइ बड टेस्टी बन इम्हरो अरकंच खूब फड़ै छियै अपन सभ दिस तऽ जादेही फेमस छै
हँ
गै अपनासभ दिस कोइ तोड़ै नहि छै आब दिल्ली बम्बइमे दस रुपैयामे दू तहन तीनटा मिलतौ हूंम्म
आओर तिलकोरक पात ओहो मिलै छै न
हूंम्म हूंम्म हँ हँ कोजगड़ा छौ कि नहि ककरो तोरा सब दिस
एम्हर कहाँ ककरो छै खपरपुरा मे छै
खपरपुरा मे ओतऽ जाइ छीही तू सब भोज खे लेल
नहि जाय छियै क्यो नै रहै छथिन न तऽ ओम्हर जाक
हँ हँ ल रहल तीन चारि आदमी तऽ अलग बात रहै छै
तीन एम्हरसँ नहि ओहोटम केओ नहि छथिन
ओ
मतलब कि जेना डेढ़ सौ दू सौ घर हेतै तेना दसो गोटा नहि रहै छथिन
जा जा अब गाँव मे नहि ने बेसी लोक ओकरो होइ छै हूंम्म वैहै ने उंहूं उंहूं अच्छा कोनो बात
आओर सब कहू हमरा सब लै तऽ गाँवे वेस्ट अछि
गाँंव जन्नत छै स्वर्ग छै बेस्ट नै स्वर्ग खाना बनबल अबै छौ तोरा
खाना बनबल हँ आबैयै रोटी बनबल आबैैये चाय बनबल आबै
रोटी बनबल आबै छौ न बुजही सभचीज बनबल आबि गेल
हय आबैये रोटी बनबल आबैये
अच्छा अच्छा हँ आबैये हमरो लेकन करै किछु नहि छै
किछ नै सेम
हँ न घर के लो बजैत रहतौ सुन सुन क इग्नोर कदे मइरो खा लेल लेकिन काज नहि हेत करल भाय
आर ईत ई ताना तऽ सबस ज्यादा मिलैत रहे छै बैसल बैसल देह मोटबै छै
बैसल रह
आ सही मे मोटेबो करतौ गै
लगबे नहि करतौ ओन
जखन आब कहथिन ने तखन क नीक मनी चैल लेबै
हँ हँ काथू
हमर दीदी आयल छलै ने चलि गेलियै से अजीब सुन सुन लगैत छै सौंसे
अच्छा दीदी सब रहैत हेथिन त जादे मजा आबैत हेतै ने
हँ दीदी बौआ हमर एते क्यूट छलै एते क्यूट गोपाल चाचा भरि दिन ओकरा रखने रहै छलखिन हे अपना लग
डीपी पर फौज के फोटो छी न लागल हँ बहुत क्यूट छै हमरा तऽ पहिले लागल कि अहाँ छीऐ
खेले वाल्ला बच्चा की बतबियो छोट बच्चा र तो चलि जेतौ ने तऽ अजीब लगतो तऽ
हुॅ सुन सुन लोगैत रहोैत छै
की कहलियै
सुन सुून लगैत रहै छै ईहोठाम दीदी सब छथिन त अखन तऽ नीक लागैत छै जखन चलि चलि जाइ छथिन तऽहो
चलि गेलै दुनू दीदी आयल छलै दुनूए चलि गेलै
अच्छा कोनो बात नहि फेर चलि अयथिन अहाँ बजबियौ ने तऽ अहाँ बजेबी
थोड़े छै से हमरा बजे लए प आइब जेतै
आर कह की सब भऽ रहल छै
आर सब तऽ ठीके छै अपन बताउ की भऽ रहल छै
अपनो ठीके छै किछु नहि गाँंव मे लोके नहि छै मनो नहि लगैत छै
ह एमर तऽ लोको छै तऽ तेना बुझाइ छै‌कि की भऽ जेतै रौद में की न क्यो नय निकलै छै एक एक हफ्ता पे एक दिन निकलै छै
बापड़े ह ओहन गेलै हमरसभ ओतय लोक रहितै हमसभ रोज घूमऽ जैतीे लोके नहि छै यार
एम्हर के माहौल त और छै सब के घरे मे